हा जय झूलेलाल हा जय झूलेलाल भेण।
जय झूलेलाल भेण ॿियो केड़ा हाल तव।
बढ़िया अरे हेॾन ॾींहंन खां तोखे याद पी कयां पई केॾा ॾींहं थिया असां सां लॻे तो ॻाल्हायो ई न आहे।
हा चङा ॾींहं थी विया आहिन भई मां बि याद पई कयां तव्हांखे। पर वरी बुधो। तहांजो नंबर मटिजी वयो हुयो त अॼु मिलियो मूंखे बि नंबर। वरी त तॾीं चां पई ॾिस न हिन सां ॻाल्हाइण ई न थयो आ भेण सां। चङा ॾींहं थया आहिन वरी जो मिली बि वियो तहांजो नंबर अऊं तहांजो हाणे फोन बि अची वियो।
हा दिल सां जो याद कदो आहे त चवंदा न आहीन दिल जो दिल ताणी तार जुड़ियल ई हूंदो आ।
हा बस जूड़ी पई आ दिल सां दिल न। ॿियो छा हा हा। हा-हा, थी वियासीं फुर्सत उहा ई लेटी पई हम हाणे बसि मां चयो हम्म हाणे थोरी देर में अखि लॻी त लॻी लाइट बि हली वई आहे। हिते त वरी लाइट जी ॾाढी परेशानी थींदी आहे न।
ॾाढो भई तौबा भॻवान, त गर्मी त न हूंदी सी हूंदो?
न-न गर्मी आहे हिते जोर गर्मी आहे बरसाति पए किथे भाई हिते त ॾाढी गर्मी न थो लॻे ॼण मच्छ, मच्छ थी मच्छ पई उस ॾाढी मच्छ हेॾा
न हिते, त हिते मौसम हेॾो थधो थी वियो आहे मां अॼु मथो धोतो आहे त एसी त ॿ मिंट ई हलायो पर भई पंखे हेठां बि एॾो सी थो थिए, अलाए छा पियो थिए।
हा, तव्हांजे हिते जल्दी बरसात बि पए थी ऐं जल्दी सांवण अची थो वञे हिते त ॼण नालो ई कान्हे न बरसाति त जो जाणे बि गरमी लॻी थोरी घणी पए थी पंज मिंट ॾह मिंट त अञा ॼण गर्मी बाफ़ थी निकिरे पई धरतीअ मां।
हा।
त उहा त अञा ॼण परेशान थी करे।
हा, द हा त हिते वरी पोइ असां तीजड़ीअ ॾींहुं एॾो परेशान थी वेंदा आहियूं हिते पतो अथए हिकु दफ़ो त चंड ई न निकितो निकितो आहे।
अच्छा।
सनानु करे ठाकुरनि खे भोग लॻाए मुंहिंजी ससु चवंदी हुई ईअं ई कयो हिननि त छा कयो?
हा, असां वरी नंढा नंढा हूंदा हुआसीं त जीअं न निकिरंदो चंड पोए चवंदा भई राति त जो न ॾिनो आहे त सुम्ही पवंदा हुसीं हाणे नंढा पण में त अची वेंदी बुख ते निंड। वॾो माण्हू थिए थो ॿारनि खां पोइ त बुख बि नथी बुख ते निंड बि नथी अचे नंढा मम्मी अची वेंदी। पोइ सुबुह जो चवंदी असांजी मम्मी सूरज खे अर्क ॾियो भई चंड खे न ॾिनोव त सूरज खे अर्क ॾेई पोइ खाओ।
अच्छा न वरी असां वरी सुबुह जो ई वरी सनानु पाणी करे भॻवाननि खे करे छोकी हिते भई ऐं कोई कोई चवंदो निकतो पर असां चवंदा आहियूं भई सॼी राति त जाॻूं पिया
हा, पोइ केहिं महिल हू हल्की सी बादलनि में बादलनि में हल्की सी कंहिं महिल छटा ॾे ॾाढा ॼणा इअं तुरसे खे ई ॾेई छॾींदा आहिनि न चंड खे ॿे चंड जो नालो त थियो निकितल त आहे न ऐं असांखे लॻंदो आहे असां सॼो गोल ॾिसऊ तॾहिं वञी हुनखे अर्क
हा थोरी मन जो मड़ई आत्मा बि छोकी ॾिस कथाउनि में बि वरी आहे त मन थोरो सो उहो ई घबराईंदो आहे।
हा-हा, सही था चऊ भेण हू त ॻाल्हि सही आहे।
पोइ जीअं मालिक करे भई।
बसि बसि हा-हा न न सभिनि जो सुख थिए कंहिंजो बि न बसि ख़ुशहाली लॻी पई आहे। हम्म मां त ॿुधो तव्हांजे हा, तां जे हिते मां ॿुधो ॾाढी बारिश आ, पां कल मां नेट में ॾिसां पई त ईअं न खिल मज़ाक वारा जेके ठहींदा आहिनि, त उन में बादल चवनि था बीहोे छैडोल वा पोइ मां तांखे ॿुधाईमि, ॾिठी हव उहा रील
अरे, बारिश हित्ते एॾी आ पार्क में हिते जीअं जामनें आ न, अधु पार्क में पाणी भरियलु हुयो भाई
अच्छा अच्छा, अच्छा तॾहिं तां जो बंदि हुयो पार्क
हा, अॼु वरी पार्क बि बंदि हुयो त, चवां पई हाणे आई आहियां हेसि ताणी, हल सड़क ते ई खयोंस् चक् चक्कर ती काटां
हा हा, पोइ सड़क ते काटियो हूंदव चक्कर
हा हा, सड़क तेहिं ॿ ट्रे ॼणियूं, असां सभु ॼणियूं मिलियासीं
हा
चवां पई, आया आहियूं त भई सकारतो त कियूं, घर मां त निकिता आहियूं।
सही सही ता चओ, हा हा, घर मां टाइम कढी पांजे लाइ माण्हू निकिरे तो मुश्किल स् हा वरी, साॻो वापसि वञ त उहो बि, वरी वञी कमनि में ई माण्हू लॻी तो पए।
अरे! चाहे सुबुह आ चाहे शाम आहे, जंहिं महिल भी उथि, अलाए छो सिंधियुनि जो कम नथो ख़तमु थीए सभिनीनि भाभियुनि ईया शिकायत कई। एॾनि सां ॻाल्हायो आ, सभु चवनि ता, चवनि ता सिंधी सिंधी त सॼो ॾींहुं कम में पिया हूंदा आहिनि।
असां पाण खे पाणहि ओ कयो आ न, कमनि में पूरो रुंधाए छॾियो आहे ॼणु बिल्कुलु छॾणा ई न न न गंदगी, चाहे रोट रोटी पाणी बि ॾिसो, असां कोसा फुलका पचाए ॾियऊ, खाइनि मर्द, पा पंहिंजे मन खे बि न तसली, मिलंदी आ कि पचाए रखेन डोंगो, त खाई वठंदा पाणई। हा, अऊं भयनि में आ, कि सिधो सो हिकु डोंगो सुबुह साण पचाए रखंदा, सॼो ॾींहुं पिया ॿार मर्द खाईंदा वेही। अॻियां अऊं।
चङी ॻाल्हि चई अथई, पतो तई हिकु दफ़ो पासे वारीअ जो बर्डे थियसि, पुट जो कयईं
हां
त छा कयईं, भाॼियूं बचसि, त हूअ खणी फ्रिज में रखी छॾियईं।
अच्छा,
ॾींंहं, उन जूं उहे भाॼियूं पियूं हलंसि
अई अल्ला, अच्छा, हेॾियूं ठातियूं हुयई छा, जो पंज छह ॾींहं पिया खाइन वेठा।
हाणे बर्डे हुयुस शादियुन, वयांहनि में बचंदि न आहे रोट
हा हा, त, बर्डे में ॿार भेण एॾी थोरई न माण्हू ठाहंदो कि पंज छह ॾींहं पियो खांहिदो, हल ॿिए ॾींह ते, भई ॿियो ॾींहुं
त भई मन, थोरियूं थोरियूं तियूं थियनि ॿियूं न जीअं हे चईं, कद्दू जी भाॼी बची, हीअ वारी बची त मुखे बि चए पई, अटो बचे जीअं पुड़ियनि जो हुननि में भयनि में त हॉल थींदो आ न, हाली त कराए वठु
अच्छा अच्छा, हम्म।
सिंधी असां चवां थोडो किफ़ायत हां, वडी-वडी अटो गुर्यउँ। असां छाहे ॿिहिन् -ॿिहिन् फुल्कन् जो अटो गुरीन्दा आहियूं।
हा -उहो त आहे, असांखे वरी वणंदो न आहे न गोथल बचे अटो या छा। कुछ बि न।
सभी कंदा आहिन, गोथल। टो।
हां।
असांखे वरी वॾा ई मना कंदा हुया, की गोथल अटे जा न खपन।
न न उन फुल्के में बि मज़ो नथो अचे, उहो कारो -कारो फुल्को थो थिए वए।
हा हुन फुल्के में बढ़िया नथो लॻे, अऊ ताज़े फुल्के जा ताज़ो। अटो ॻोए, उन जा फुल्का ॾिस, त केॾा बढ़िया ता थियन् एॾा फुंडल फुंडल। बढ़िया!
हा आऊ चमकन्दा तॾयन् फुलका बि ज़ोर अछा मस्त ता लगन्। इस्तर बी चवंदा आहिन न, ॾिसण में जेका शइ वणे त उहा खाइण में बि वणंदी न ज़रूर पो।
हा, हा, हा, उहो त आहे। त उहो ई पाण। पो हली चए, हिक ॿिन जी जॻह माण्हू पंज खाई वञे फुलका।
सही ता चओ, सही ता चओ अॼुकल्ह नंढे ॿारनि खे बि ॾे। गरम पचाए डियन्। त वणे ई थो, हिक जो ॿियो फुल्को बि घुरनि था, आऊ पचाए रखीन् त। चवन् था, हे आहे छा, थधी रोटी वणे कान। भला हीअं ई भला। नंढन खे ई ॾण एंहिड़ा नखरा आहन, असांजे ॿारन खे वॾन्। हे त थींदा ई, थींदा न भेण।
अरे हिनन् जो इहो हाल थन, अगर गरम फुल्का ॾींदियन, न त ॿ फुल्का खाई वेंदा आराम सां। आऊ फुल्क। पो केमल जीअं चवंदी मान हॉटकेस में रखां थी, अरे देर थी, थे तबियत ठीक न आहे। पोइ ॾिसा त हिकु फुल्को खाधल आ।
हा, आहे त इहा बि सच्चाई आहे, भई पाण खे बि नथो हणेव सही ॿुधायो। अगर सोच। चंऊ, असांखे बुख लॻंदी, हल ट्रेउ फुल्को पचाए रखउं त नथो हणेव। थढो पो ईअं लॻे थो, हल ॿ ई बस काफ़ी आहिन बस ठीक आ थी ब्यो।
हाणे छा कयूं, भई असांखे केर गरम, गरम फुलको। फुल्का पचाए ॾींदो, पर मुंहिंजी साहेड़ी आही अड़े मुंहिंजी साहेड़ी। तूं नमूनो ॾिसी आ हिक खाए उते ही भी करे दिके ती खाए।
अच्छा।
न वणंदी आ।
अच्छा त घर में भी इंदी। करे पो पचाए आऊ खाए तैं महिल ही अच्छा। अच्छा, त हूअं पर चवंदा आहिन न, रोड। टीअ खे अञा जूठो हथ् आख़िर खाइडे थो, माण्हू त झु। अथो हथु वरी साॻो लॻे न, ॿिए फुल्के खे भई।
नियात असां छा कंदासीं, मूंखे जे चई तुंहिंजा फुलका पचायां? की, न, न की गरम मां चयो भई मूंखा गरम न, न मुंहिंजा थड़दा बि मा। हलन, पचाए रख ॿ फुल्का।
अच्छा अच्छा। न- न उहो असांखे त वरी ईअं लॻंदो आहे, भोग भोग लॻाए भॻवान खे त पंहिंज खे पोइई त खाईंदासीं, ह न।
गरम जी मूंखे पहिरी हूंदी हुई, गरम जी।
हा हा हा सही ॻाल्ह आ।
त उह भी छॾजी वई।
न ऊहो त पंहिंजे मथां थी अचे त पो माण्हू सब भुलजी थो वंञे पयो। हा हा।
अंउ शरीर बि बुढो थो थिए त एॾो पुॼे नथो।
न न, हू त शरीर खां बी न
हा, पहिरियें इच्छाउं हूंदीयूं हुयूं कि हे बि खाऊं, हो बि खाऊं, हीअं बि हुजे गरम भी हुजे, सोक हुजे, हाणे लगंदो आ भाई, बस कम लाहेणो आ अऊं व्यूं। थकजी पया आयूं।
म मिड़ई लॻंदो आ ॼण वेलो बस खाइणो आ ॼण रोटीअ जो बि। न! अॻे हूंदा हुआ पाण खे ॿि नख़रा सब नख़रा कंदा हुयासीं मम्मी ॼनि सां।
त ॾाढो ॾाढो लॻंदो हुयो, त पर हाणे लॻंदो आ हल ठीकु आ।
हा, हले! सही में, संसार हले पियो, उहे ई अॼु यादि ईंदियूं आहिनि न सभु ॻाल्हियूं तॾहिं त वॾनि ॼियुं। हल असां इअ नख़रा कयासीं मम्मीअ सां, अॼु असांॼी औलाद करे थी असां सां।
हा, हा, सही आ, सही आ, उहोई चवंदा आहिनि चवंदा आहिन न हिसाब इते ई ॾियणो आ, मां पंहिंजे पुट खे, ॿार खे चए उहो ॿारु वरी ॿिए अॻिते पीढ़ी दर पीढ़ी इयो ई थो हले।
उओई उओई थो हले पियो, साॻियो ई नमूनो हले थो, बस इहो आहे क शक्कल ॿ बदलजीं थी वञे, समय बदलजीं थो वंञे, बाक़ी हलणो संसार उअंई आ न
हा, सही थी चई भेण, हाणे ॾिस नानीअ ॼो मोह माँ में ॾाढो हुयो, अंऊ असांॼी माउ जो मोह असांॼे में ॾाढो। असांजो मोंह असांजी पंहिंजे औलाद में ॾाढो।
पंहिंॼी औलाद में, बाक़ी छा, उह त आहे, ईयो त नियम आ न मतलब भॻवान इहो ठाहियो ई आ इहो क़ाइदो कानून कि भई पंहिंॼी औलाद, ॾिसो पंहिंॼी पेट मां ॼयंण था त उहो त आहे इ असलियत धीअ खे माण्हू कीअं उह करे सघंदो, आहे त पंहिंॼे शरीर जो ई अंॻु न उहो ॿि। त ॼण नथो करे सघे। हां, नथा करे सघयु। त उन्हनि सां दूर ॿि नथा रही सघूं पया ॿारनि सां त भई। हां, हा ॿियो सभु बढ़िया न?
तु हुते ठीकु आईं न बिल्कुलु, ॿार वग़ैरह मज़े में न?
बढ़िया, बढिया, मज़े में, मज़े में, हां। ठीकु आ,। ठीकु आ। चङो मां पो थोड़ी देरि सां ॿुध ॿुधाईंदिसा सांव, ॿई अचो।
अरे हां ॼे, हिकु कमु हुयो, चवां चां पई पापा वया छा कि न पापा हुते ई आहिनि?
न न हिते ई हिते, न वया डॉक्टर हुयो न हिते अ न विया आहिनि डॉक, हा बाहिरि वियल आ डॉक्टर, हा।
मम्मीअ जे करे डॉक्टर भी ॿाहिर हली वियो।
हां ठीक आह हाणे हुंदन लिखयल। हाणे पतो न आहे चयो तईं अठन ॾंह ॾींहंन खां पोइ फोन करे पुछी वठॼो अगर अची वियुम त पोइ ॿुधाइॼो मां भी ॿुधाईंदी सांव तहांखे पोइ हाणे जीअं हूंदुन। हां हां जी जी, चॻो भेण, जय झूलेलाल हां चॻो।